की हाल चाल बहिन
बस नीके सुखे छियै अहाँ अपन कहू केहन छी
हँ हमे भी नीक छियै बड दिन भ काइल अहाँ स गप कर ले सोचलिय छिय अहाँके तनिका फोन क के डिस्टर्ब कर देब हमे
हँ त सुनू ने तऽ जब डिस्टर्ब कैल छियै ने तऽ एकटा हमूँ गप कहै छी अहाँके से सुनियौ एकदम ध्यान लगा कऽ सुनियौ बुझलियै एक सुनू ने एकटाान
सखी
बड नीक सन लागल छै फिलिम नाम छै ओकर धुरन्धर रेवेंज
अच्छा उ पाथ्ररी एने छै की
ह नहि बुझल छै कि प थ्री के छै कि फोर छै लेकिन हम अपन मालिक से सुनलहु हँं बड सुंदर मूवी बुझलियए कतौह तीनो नहि छै अहाँ परिवार संगे बैस के देख सकै छी कनिक छै गन्दा मतलब देखियौ गाली ग्लउज तऽ छै छै देश भक्ति पे ओ किलिम छै बुझलियै आ जे राजनीत अभी चलै छै ने देशमे
हँ अहाँ कहैत रहू हमे सुनै छियै
आत किया बहिन की करै छियै जे अहाँ खाली सुनैत छी
न न हमे बोलब कोनो बात नहि छै हँ कहू
हँ त कहै छै हँ सोचे त छल सी भे हम अाँ कॉल केलहु हम दिमाग अहाँके सब प्रोग्राम फिक्स भए गेल चलूे पकड़ छियै तेज तरार छथिन हिनकरे साथ चले छियै
चलू तऽ ई तो बहुत नीक विचार छै जेना साथे सङ्गे चलके ई देखके आवल जाइ
हँ बच्चा सभके भी छुट्टी छै ने बच्चा सभके छुट्टी छै तऽ अभी बच्चो कतहु नहि गेल छै त एक क करै छी कि कल के प्रोग्राम राखे छीय हम सब मूवी के पहिरे मूवी सब घुम हम लेब आ तखन देखियौ साँझ भए जेतै बारह बजे एक एक टिकट कटायब तऽ ओ चार बजे लेल चलत चार घण्टा के छै फिल्म
बड लम्बा फिलिम छै ने
हँ लेकिन जानै छियै एक को बेर अहाँके न अ ई नहि लागत कि हम बोर होइ छी
ह न ओ यर के दूगो पाठ हमहु देखले छी यै सखी बड नीमन फिल्म छै एकदम चार घंटा आदमी के बाँंध के रख लेबै छै जेना अब की आगे होय अब की आगे होइ
हँ कहानी नीक छै बुझलियै आ एकरामे दिखले छै छै नोटबदी सब जे भेल छै ने बुझलियै ओ ओकरो सीन सब छै। नोटबंन्दी के छै हाँ आ जे ई छै की कहल जाइ छै की नाम छै जियओ ताज होटल मे जे पैक भेले छै सब हँ सबटा ओकरा में कहानी जाने छिये पार्ट बाय पार्ट क के आ दिखबे छी
देखो जेना नोटबंदी होए होल छलै तना पब्लिक के दिमाग मे मोन मे कितना मोदी पति आक्रोश रहल छलै कि आइ नोटबंदी रााते रात नोटबंदी कर देले छै केना आम आदमी की करत केना परेशानी होबत
लेकिन देखियौ आम आदमी के ओहन कोनो परेशानी नहि भेल। जेकर लागे मे खा जाददा पाय
हँ आ ओ भी काला पाई जेकर लग मे रहल छलै जादा दात
हँ हँ भले हमसभके भी जे चौबरावल नकावल पैसा छलै से मोदीजी निकलबा देलथििन हहा तऽ त मालिक के नहि ने बुझल छलऽ
ओना तऽ की करब तऽ तनिका ऊपर नच
हँ मोदी हमसके भी काला ध निकलवा देे छलन ने नहि बुझलियै छोका रहै छै बड़का रहै हमस लेल तऽ ओहे बड कफ छलै ह हजार दू हजार टाका भी हम लेल हमरो के लेल बड भारी रहै छै नहि बुझै छियै अ तब। से से तऽ कहलहु कि रहै छै एहन बात नहि छै
लेकिन ई ई चीज के मनसा के क्लियर करि देले छै। मोदी सरकार मोदी जी मूवी मे मोदी सरकार के मनस के क्लियर कर देले छै आ जेना जे कसाब वाला अटैक भेल छले त ताज होटल के ओकरो क्ीियर कर देलै
हँ हँ सुन्दर से प्रस्तुत कल छै सब कहानी के बड सुन्दर से प्रस्तुत क केलक ह एक मूवी मे
आब देखू न ओ कर सकैड पा मे भी ओकरे से रिलेटेड पूरा कहानी चार घंटा के चला देलकै आ जेना अब तीसरका पाठ मे सोचु ओकर आगे के और कहानी चलाय तो जेना आऔर कुछो कुछो बात न कल के सामने आई पब्लिक के।
हँ हँ किच किच तऽ आर निकलत
हँ किच किीच तऽ आ
हँ तऽ देखियौ ने तऽ वही सोचै छलहुँ सुनू ने ओप जायब हमसभ मूवी देखे लेल तऽ सब बात पता चलबेजीटी बियै। से सस्पेंस हम सब चीज खतम कर देबै एक दोसरा से गप कऽ कऽ तऽ ओ मूवी देखे मे अहाँके त नहि ने मन लागत
नहि एना तहाँ सही नीक
तऽ सुनू हँ सुनू ने तऽ कहै छलियै ने कि बारह साढ़े बारह बजे जे एकता छै टिकट के टाइम। बुझलियै तऽ ओहि ओ वला करबा लै छी। ठीक छै।
ह।
अहां के चार टिकट रहत अहाँ के तीन टिकट भयत अ हमर तीन टिकट भत छ गो कटबा लै छी मालिक सब ह मालिक सब तो अपन नहिए जायत हमही सब जेबै। तऽ अहाँ हमसभ चलै छी। आ सुन अ ओते लगमे छै ने एकटा पार्क
हँ एकटा पठ छै ह।
तऽ करबै की ओतयसँ निकल कऽ आ फिर पार्क सब मे बच्चा सब के भी घुमा दे।
हँ बच्चो खुश हो जाय।
हँ आ साँझ के फिर हल्का फुल्का गुपचुपुप चुखा क आ कनिक नाश्ता पानी क कऽ बच्चा सब कऽ आ अहाँके चाय तऽ बड पसन्द छै
हँ हँ चाय तऽ सझके हमरा पियएके
तऽ ओटा तऽ ने तन्दूर वालला चाय भेटैत छै।
हँ। ओ।
नीचे उतरब तऽ एकटा तन्दूर वाला चाय भेटैत छै से जानै छियै ऊ चाइयो बड्ड नीक बनबै छै नहियो पियै वालला आदमी दू कप पी जाइ छै एकदम सोना सोना खुशबू रहै छै ओ चाय के आर जे मिट्टी वलाा रहै छै कप ओकरा जानै छियै आग मे पका दै छियै एकदम लाली कऽ क लाल लाल कऽ कऽ जानि ओकरा पकड़ के चिमटा से आ तखन ओकरा में चाय भरे छै छै बुझलियै बड सु सुन्दर लागत अहाँके त अहाँ तऽ चाय के प्रेमी छियै तऽ सोचल कि अहूँ के एक बेर चाय पिला दै छी तऽ चाय के खर्चा हमर तरफ से रहत आ बकी जे खर्चा रहत ने
हँ हँ न नहि कोनो दिक्कत नहि छै हँ कोनो दिक्कत नहि छै जे छै होइ छै मिलजुलके अपना कर लेब
हँ जे खर्चा होतै जे दस बीस पचास हेतै से हमसभ दुोनो मिल बाट त खर्चा करलेब आ ऊ चाय के खर्चा हमर तरफ से अहाँक
अच्छा चलू य चाय पारटी रहै अहाँके तरफ से
हँ बस आ बाल बच्चा के आ बाल बच्चा के गुप्त चुप चुपचुप खिला कऽ आ घर लेके आ जाय हमस छओ साढ़े छओ बजे तक
खूब खूब बढ़िया विचार छै जेना बालो बच्चा खुश हो जायत
ह से से हम सोचलहुँं कि गर्मी छुट्टी तऽ बतिये गेल अहाँ एक
आ ओहे ओहे लग मे एगो कपड़ा आर के दुकान छै जेना अगर टाइम बची तऽ तनिका साड़ी उड़ी तनिका एक दूटा देख लेब जे हमरा आर के ने एगो मधुबनी प्रिंट के साड़ी लि के खूब मन छै सिल्क पे तनिका जे मधुबनी प्रिन्ट होबइ छै ने तऽ हँ हँ तऽ अहाँके पसन्द भी बड्ड नीक छै जेना तनिका चलके हमरा सङ्गे एकटा साड़ी पसन्द कऽ देब तऽ एकटा कीन लेब हमे
ए बहीन ओ मॉल छै बुझलियै आ मॉल सबमे रुगेबै ने तऽ अहाँके अ दू हजार टका वाला साड़ी भी दस हजार पाँच हजार टाका में बेचत बुझलियै हमरा ल हमरा ान बुझल अछि बुझलियौ हँ तऽ ओ दुकान मे जे हम कॉल कर देब अहाँके से ना बेचारा राखे छै अ मशीनोनो वाला प्रिंट वालला रखै छै आ हाथो से ज जे बनबै छै छै ओहो राखे छै
अच्छा अच्छा
तऽ ओ अगर अहाँके लेके छै तऽ देखियौ बस अहाँ ई बता दियौ कि अहाँके केितना के टारगेट छै
ए हमरा आरके जादे के तऽ नहि छै चारि से पाँच हजार तक के एक एकटा साड़ी हमरा लिए के छै
ठीक छै ने सखी हँ कोनो दिक्कत नहि छै सखी हम एक काज करै छी के हम उनका भैया के कॉल कर दै छी ओ ने अपनो घरमें राखे छथिन थि आ एक दूटा कारीगरो से अपन कॉन्टेक्ट बना के रखले छथिन हमरा क मगालेव तऽ कल्हिहेके प्रोग्राम अछि हँ तऽ हम हुनका कहहि दै छी ओ दू चारि टा साड़ी मंगवा के रखथिन हमस जब जेबै तऽ देख लेब ठीक छै ने आ हनका से ने किछु हमस कम भ करवा सकै बुझलियै आ देखियौ मधुबनी प्रिंट पिंग के न दाम रहै छै कनिक कपड़ो प जे कपड़ा अहाँके नीक रहत तऽ बेसी दाम लागत आ जे कपड़ा कनिक अ कम के रहत तऽ अहाँके कनी कमो लागत बुझलियै आ मौल सब देखियो केहनो कपड़ा अ पकड़ा देत लेकिन पाँच हजार टाका से कम जे दे अहाँक आ हमरा लागै छै हँ हमरा लागे छै कि सारे तीन चार हजार जाते जाते अहाँके एकदम सुन्दर प्रिंट के भर प्रिंट के मतलब भर साड़ी मे प्रिंट अहाँके भेटत आंचल मे कनि बेसी रहत आ बॉर्डर रहत अहाँके बेसी आर जहाँ तहाँ छिटा वला डिजाइन रहत हँ आ हँ ओहन जे अहाँ साड़ी लेबै तऽ हमरा लागै छै ने कि साढ़े तीन चारि हजार तक अहाँके बड्ड सुन्दर साड़ी भेट जायत बुझलियै
तऽ ठीक छै ने अहाँ कह देब जे कल आयब तऽ एक दूटा हमनीके दिखा देत
हँ हँ तऽ हम ओत के ने हम हम कऽ दै छी कि हमसब छे साढ़े छे बजे तक अहाँके लग में पहुँचब कियाकि बच्चा सबके घुमा दै छी तखन एकदम सबसे लास्ट में ऊ काज रखब ठीक छै ने हँ
चलू सखी हमरा आरके ने एकटा मीटिंगके कॉल आ गेल छै दू बाजि गेल ने तऽ दू बजे एकटा मीटिंग होबइ छै हमरा आरके तऽ हम तना मीटिंग उटिंग देख लै छियै तऽ अहाँसँ गप करब
ठीक छै सखी कोनो दिक्कत नहि छै ठीक कलके प्रोग्राम के खाली डन राखू ठीक छै हँ ठीक छै ठीक ठीक छै सख